हेलो
हेलो
की सखी केना छियै
हम ठीक छियै
आ आ घरमे सपिवार
सबब परिवार कुशल साप परिवार कुशल मङ्ंगल छै
बढ़िआँ बात छै आओर गर्मी कैसन छै ओ
गर्मी तो दिन मे बहुत गर्मी छै बट तऽ लेकिन लेकिन शाम से अ धीरे धीरे हवा हँ शाम मे मौसम ठंडा करे छै
ओ हमरा आर देने भी मौसम त कखनहु पानि पड़ै छै कखनहु धूप करै छै से चलते मौसम तनि निम्ने छै आ रोटी उटी बन गेले छै
हँ सब रोटी सब्जी सब बन गेले छै
आ मायके तबियत उबियत सभ ठीक छै।
हँ सभ ठीक छै माँ तो सो गेल छै।
बड़ी जल्दी मइ मतारी सो गेल छै।
हँ। उम। हुनकर टाइम चलै छै गाँव वला।
अच्छा हनकरा टाइम गाँववालला छै
हँ जल्दी से हो जाय।
तब अभी के आम के सीजन मे आम उम खायल छै कि न।
हँ आयल छै दू तीन बार आयल छै।
आ और कही घूम उमे के प्लान।
हँ।
अहाँके घर अहाँ। के घर बने तो खूब निमन निमन घुमार उमार जगह।
हँ हँ हा हमार इलाका प्रिय पार्सिहार्मिक। थन। छओ विष्णुपद मङंगला गौरी ढोंगेश्वरी। बोध गया छै दुखर्नी हो। छै सीत कुण्ड। सीत कुण्डी बहुत प्रसिद्ध छै। यहाँ सीता माता सीता माता पिंड। प्रदान करै छै।
त तो बहुत धार्मिक स्थल छै।
हँ हँ गया बहुत धार्मिक क स्थल छै फाल्गु नदी अ बहुत प्रसिद्ध। छै ई प्रदेश के।
अच्छा। घूमे फिरैके बढ़िआँ स्थान छै ने।
हँ बहुत बढ़िआँ स्थान छै
उधरके आर अहाँके जलप्रपात। के जगह उगह भी छै की
हँ हँ जलप्रपात के जगह छै रब्बर डैम।
अच्छा अच्छा साँझ साँझ के बेरा मे नीक लागे छै ने ओ आ। घुमा फिर।
हमार दू गो बहिन आय छैय। मौसी के बेटी हँ से। हँ से सब बहुत।
अच्छा घुमाबे घुमे घूमे फिरे। घूमेय फिरय आवल छैय।
हँ हँ आबल छै हम हम घ घुमा देले रहें।
अच्छा।
अ सीता कुण्ड हँ सीत कुण्ड, रब्बर डैम, शीतला मन्दिर ई सब सब। जगह हम घुमा। देल रहल छै।
बढ़िआँ बात नीमन बात छै।
ह अ तो आ अहाँ इलाका छै का प्रसिद्ध। जगह छै।
हँ हमार देने बहिन तनी अ घूमे फिरे के निम्ने जगह छै। जैसे अ तनी जल। प्रपात एने के छै तनि डेम छै तनि धार्मिक स्थल छै तनि। वाटर पार्क। छैय। कनि बच्चा बुतरु के खेले। खातिर तनी पार्क छैय। छैय। पहाड़ वहाड़ छैय त कुल मिला के निम्ने स्थान एकदम घूमे फिरे खातिर। खूब नीमन जगह छैय। कब और पलान। तनि अहाँ के तो सब परिवार अहाँ अ आहा एकदम स्वागत छैय आबैय छैय तनि घूमे फिरे खातिर आवल जाइ छैय।
हँ हँ जब समय मिले त जरूर आब। आ आओल रहैय।
एकदम एकदम आबेके चाही
अर अहाँ परिवार सब। सदस्य कैसन छैय।
एकदम सब नीमन छैय सब नीक छैय बाल। बच्चा सब नीक छैय। छै। सब गर्मी छुट्टी होल। अच्छा इसकुल मे। त सब अपन अपन। घुम फिरै खातिर अपन नानी के घर जायल छै।
ओ ह।
तनी घूमे फिरे मे बाल बच्चा त तनी तेजे रहै छियै ने।
हँ सब त बाल बुतरू के। त इन्तजार करैत रहल। कि कब गर्मी छुट्टी होई कि नानी घर जाइ छै।
त बस। सही खातिर सबके सब नानिे के घर मे अड्डा।
ह अहाँ परदेश छै। का प्रिय भोजन अछि।
अहाँके ह हमनी आरके त तनि धूसका तनि पिठा बड़ी फेमस छै। मने अहाँके हम। हमा हमरार के प्रदेश मे बिना बगर धूसका के तो भोजने अधूरा। अच्छा।
ह हमार इलााका ह। हमार इलाका अ। इलाका के प्रिय भोजन अ। छे ली। लिट्टी चोखा दाल पिट्ठा और हमार। ला का प्रिय। मिठाई प्रसिद्ध छै लाइ अनरसा सा।
ह। आ हमरा आरके त तनि मछली भात मने कोइओ कार्य प्रयोजन होय। छै घरमे त बस जे नॉनवेज। खाइ छै। से माछरी भात। खातिर एकदम ओकर बीन। मछली भात बिना तो अधूरा लगै छै।
हँ मेहमान नवाजे सभ अधूरा लगै छै।
हँ तनि अभी आर हम आरके य जितिया परब मे भी। नहाय खााय करैके। अथिए बनावल छै। अ मछली। अधूरा रहल छै जितिया के पारन जितिया। के नहााय खाय दुइो मे मछली बिना अधूरा रहल छै।
हमार इलाका छै जितिया पर्व छै अ मछली भात ना बनाय छै। अ विभिन्न विभिन्न प्रकार के सब्जी। तरकारी बनाय छै।
अच्छा भेजइतम बनाै छै। भे जाइटा।
ह इह। अ खाली भेज अ। खाली भेज आइटम पसन्द।
अच्छा हमरा आरके। त अ नाश्ता मे दही चूड़ा। बड़ी प्रिय छै बड़ी नीक लगै छै पेटो भरल रहै छै। और ठंडो रखे छै पेटवोट। ठंडा रखे छै दही चूड़ा हँ दही चूड़ा खााय से ने। आतमा तिरप हो जाइ छै।
हँ गर्मी के हँ गर्मी के टाइम मे बहुत बहुत। सब लोगन। अ बासी भात। पसन्द करै छै।
हँ पानी डालल बासी भात हँ। हँ नीक।
ह हँ शरीर के लि लाभ। दायक। छेबी।
छै हा। हँ बहुत लाभदायक। रहै छै बा पेट ठण्डा कर दै छै पूरा त। मियाज एकदम सत्तू भात खा क त एकदम हरिअरिया जाछ।
हँ आ। तोहार इलाका।
हँ।
मौसम कैसन छै।
बहुत गर्मी छै बहुत गर्मी छै। सखी बहुत गरमी छै आज त कनी मौसम। गरमाएल छै कल तनी मौसम ठण्डा आयल। छललै आज तकनि गरम। अचछा।
लेकिन कुछ महिनाके बाद। बार बारिस।
बरसाइ। के देखि देखै छै आब अषाढ़ साावन भादोमे त बारिश होबे छियै ने लेकिन। अभी के कहे के बात। कहे छियै कि जे गर्मी पड़े छै से।
हँ हँ हँ।
लगै छल ने कि।
कहाँ कौन सा ठण्डा परदेश हँ। परदेस।
ठंडा परदेश तो कखो कहुं न न जाय छीये एकदम मने एतना गर्मी छै न की कहु निकले के मने ने।
हँ मने न करै छै हँ सारा इलाका के से एके हाल। बाह।
बस बस बस। नीके बात छै अभी हमरा आर घर भी। अ दूगो बहिन आबल छै मौसीर बेटी। तो ओ आरे सबके। घुमबे फिराबे मे तनी।
तऽ कहाँ कहाँ घुमा हँ हँ।
त आज। हँ तऽ घूमे के तऽ ले जाइ छी य के तनि जगनाथपुर मंदिर तनि।
आ हँ जगन्नाथ पुररी मन्दिर हम। सुनल छै ई। धुर्व।
हँ हँ। धुरवा आ छै जगन्नाथ। पुर मन्दिर बहुत फेमस मंन्दिर छै तनि साई मन्दिर भी अ छै ह ह अच्छा।
वहि कारण से हमू ज हँ। जान जान।
जानै छियै।
हँ जानै छियै।
और खाना पीना हो गए ल। छै।
न न आज तनी घूमे फिरे मे देर हो गई छै। से बस बनाहे रहिय। छै। तऽ हम अहाँ। से तनी फ्री होके बात करम। एकटा मैनान छै ठीक छै चल सक। ठीक। ठीक सखी प्रणाम ठीक छै ठीक छै।